हाँ अभिषेक।
हाँ राजु भैया बोलिए।
की हाल चाल छै।
एगदम हाल चाल ठीक।
खाना पीना खैली।
नै अभी कहाँ अभी तऽ बाजार गेल रहियो, बाजार से अभी अऐबे केलियौ।
कथी ले गेलही बाजार?
ई पैर में लगबे वला खोराटी नहि होवे छै, उ वला।
अच्छा अच्छा पन्दह रुपयमे देलकौ।
नहि स बारह रूपया में एगो देलकै आ पैकेट लेलियै तऽ पाँच गो देलकै पचास रूपया मे।
बारह पचास सेठ दस रुपया बचि गेलौ नै।
हाँ उहे ले पांच गो ले लेलियै कहलकै की चलते ऊहे ल ले लेलियै।
केकरा फोरा अथी होइ।
मम्मी के होल छैय य होल रहे तऽ ओ जाँच लेलियै हंडी प्लास वला तभी बजार दूसरा कम्पनी वला लेलियैैे।
त गललै नहि अभी तक।
नहि एकेगो ने लगेलकै, छोड़ि देलकै लगै छै एक बार मे ठीक हो जाइ छै तभी पाँच गो ला देलियै हन, तब चलतै।
ठीके छैय तऽ। तब पढ़ाई लिखाई कैसन चलि रहलौ।
पढ़ाई लिखाइ ठीक, अभी कहाँ अभी तऽ एडमिशने करेलियए हन।
बी एड मे।
हाँ।
हाँ, आरो। हुँ, आर सब
आर सब ठीक छैय बस घर में गर्मी छै।
बात नहि अथी कहया शुरुआत हेतो स्कूल।
अभी रोशन तऽ कुछ नहि बोललकै हन, ग्रुप मे जुड़ल छियै अभी मैसेजबा एते तब ने देखल जते, हाँ। हाँ जूड़ि गेलियैये।
आ भाभी आर बला हलै लुखुर बोला।
नहि भाभी वला तऽ हमरा नहि पता छै छोटका भैया ने गेल रहे करे ले।
अच्छा सबके अलग अलग ग्रुप होइ छै नै।
हाँ शायद हमर साइंस वला होते ने तऽ साइंस वला के अलग होतै शायद।
नाम की लिखल छौ साइंस की क कथी सब्जेक्ट भ जाइ छैय कि।
छै।
अच्छा बी एस सी, बी एस सी होते।
हाँ नहि हाँ जे भी होए।
हाँ तऽ साइन्स आ आर्ट्स केथंदोनू अलग अलग होत नहि।
हुँ। हं कि।
तब छ छ महीनाके काम होइ छैय पता छौ नहि।
हाँ हाँ।
हां ठीक छै।
तऽ सब तऽ सब चीज। के लिए अलग-अलग किताब खरदै पड़तै हर इग्जाम के लिए।
हाँ हरेक छ मैहना पर एगो पास पासपोर्ट होय छै, पासपोर्ट गैस पेपर होय छै।
हां।
जैसे जैसे तोहर गणित छौ ने।
हां गणि
गणित छौ, भौतकी छौ आरो रसायन रसायन विज्ञान छौ नै।
हां उहे रसायनशास्त्र उहे सबके अलग-अलग आबै छै गैस पेपर, उहे ओय स साएठ रूपा मे देतौ, कहीं अस्सी रूपा मे देतौ, इहे सब दै छै। आ हिन्दी, इंग्लिश तो होबे करतौ। नै तोहर इंग्लिश छौ, हाँ हिन्दी इंगलिश होबे करतौ सबके मिलै छै।
तऽ ओकर जय जहिया इग्जाम होतै तहिये ने खरीदल जेतै।
हां लेकिन लोग पहिलहुं खरीद लै छै कि क्यूंकि पैढ़ लेतै तनि-मनि और जे जैसे चोरी करै लए नै देलकै तऽ तनी-मनी नॉलेज होतै तभिये ने लिखतै। या मोबाइल नै लाए जाएल देतै तभिये ने
काए दिन पहले तक लिकलै लि खरीद लैके चाही।
अभी एडमिशने होलै हन तभी। क्लास स्टार्ट होतै तऽ खरीद लेभी आर की।
तऽ क्लास स्टार्ट होतै तऽ क्लास डेलियो आर जाय पड़ै छै कि एनाही।
नै एनाही एकरा मे पास हो जाय छै, अप्पन कॉलेज छै एकरा मे कि मास्टर चिन्है जेतौ तुरते ते। दस दिन जैभी इ एक-एक दिन गैप करबी फिर एक दिन कुछ नै करबी तऽ डेली जाय सकै छही, हम्मे आर डेली जाय रिहै। कहियो-कहियो नै जाय हां अपन मास्टर के पकैड़ कऽ पहिले जाय के अथी ले लेही मतलब अथी नै सिखबै छै रुटिंग वला
हां-हां।
रूटिंग दै रहै तऽ उ के याएह बजे से उ क्लास होतै, याएह बजे से ई क्लास होतै। अपन क्लास के हिसाब से जैबी। प्रार्थना आर नहिये होय छै, इसकुल थोड़बे नै छिये प्रार्थना आर होतै। जाहि अपन डायरेक्ट क्लास करही। आ नि फेर क्लास करी निकली कोय बोलै बला नै।
अच्छा। जेकरा मे पुछ पुछलियै कि एकरा मे भी एन सी सी भी कैर सकै छै आदमी।
हां एन सी सी कैर सकै छी तऽ कैएले छेबे करी। जाय कऽ डायरेक्टे एन सी सी ऑफिस पर जेबी चिन्हऽ लगतौ ओ के बाद नै चिन्हा लगतो तऽ नियरणा के चिन्हल ढेरी छै। या तोरो चिन्हल होबे करतौ, ओजा जाय के लऽ लेही तीन साल कहतौ।
हां तऽ कॉलेज में चाएर साल ने रहै छै तऽ तीन साल मे दे दे तै हमरा बी सार्टिफिकेट।
हां सब देतौ, ए, बी, सी सब दे देतौ।
ईहे तऽ मिलल छै।
तऽ बीस ई दुन्नु दे देतौ।
दोनो कैसे अ दोनो तीन साल में दोनो दऽ देतै? ककरा
कोनो लै लेभी आर की। ओ उ ईहे वला छैबे नै करो तोरा अ त तोरा सरो आर नहिए लेतौ डायरेक्टर लाईये लेतौ लगै छौ तब।
हां तो एक चीज कर लेबै तऽ एडवांटेज तऽ रहतै न कम से कम एगो आरक्षण जैसन मिलते नै तनी-मनी
हां जेना एक एक एले छै नै ओजा जेबही जाके भैया से हमको एन सी सी ले क छैय, हमरा एन सी सी लै क छैय। तऽ एक कै एले छियै। ए आर कह देभी की आर के सी से कैले छियै, निरंजन के भाय छियै। हां कैर लहो तऽ नै लेतौ आर की। आर कुछ करभी थोड़े यहां से।
ऐसे तै अभी गेलिये हां।
की कहलको गेलि हन तै।
अथी मे एग्जाम जहिया होबै हय, एडमिशन करबै लै गेलियै रहे तहिया देख फेर इहे त एग्जाम होवे रहे अथी वाला सेमेस्टर फोर वाला।
हां हां उ तऽ होईयै रहो।
आ तऽ उ अब खत्म होय जते नै उ आर सब बच्चा चेल नै जेते कॉलेज से।
ओ। कोन-कोन-कोन बच्चा चेल
ये बाद में सेमेस्टर फोर यानि कोन चीज आखरीए नै होय गेले की केगो सेमेस्टर होतै आठगो?
कथी मे सेमेस्टर फोर?
अथी ए पी एस एम मे।
बी ए मे, की एम ए मे, की एन सी सी बला मे?
नै नै बी ए मे।
बी ए मे आब आठगो सेमेस्टर होय गेलै नै।
ओ तऽ अभी ऐसे मेसेज ऐल रहे ग्रुप से की ए सेमेस्टर फोर के एग्जाम छैय तऽ कहलकै की गूरू एग्जाम ख खत्म होते नै तभीये कॉलेज आर चलतै
चार साल के होइ गेलै नै चारि साल यानि छ छ महीना परीक्षा छै तऽ आठ आठेगो सेमेस्टर नै होलय।
सबके रिजल्टो देतय तै?
रिजल्ट एक महिनके अन्दर एतेय की अगले साल।
नै पता, त एकरा में असली रिजल्ट कौन रहय छै?
फाइनल इयर।
तऽ ओकरामे जे छै ऐकरा में छ महीना पे जे एग्जाम होइ छैय उ तऽ कॉलेजेमे न होतै।
नै सबके सेंटर जाइ छै बिहट। बिहट या मंझौल, बिहट या मंझौल।
सब छ छ महीना बिहट या मंझौल जेयबे।
हां जादे चांस लही की बीहटे मे लै छै।
आ एगो जे मेन एग्जाम आखरी मे होतै ओसनो न कुछ होतै की एगो जे होते मेन एग्जाम लेतै।
मेन एग्जाम हँ सब त ऊ उतने एग्जाम लेय छैय मेन आ अथी कुछ नैय होइ छैय क।
ओ सब नॉर्मले एग्जाम जैसे जेतै?
बस किताब लै जाहिन पन्ना फाड़ के छापैके
ओ
हँ मोबाइल ले जाइ देलको तऽ ठीक ऐसे लै जाइल देबे करय छैय सब त लैए जाइ छै बस कियो पकड़ा ही नै त बस कमरमे खोंसि लही मोबाइल चैल जाही।
हँ जेना तेना लै के चैले जाइ छै सब।
बस ए आइ आइये गेलैय फोटो खींच के भेज दही अपना कोसचन बनाई के भेज देतौ पहिले रहै कि लिखै पढै रहै आब ऊ सब थोड़बे नै ए आइ के जमाना छैय खाली टाइप क टाइप कहीं खाली स्कैन करही दहीं फोटो मतलब देखाइ कि हमरा ई चाहि बस तुरते
हां अब तऽ एनाही चलिए रहलै हन।
तब
ई कोन प्यार भेलै? जाउ ने आ रहलै हा हा हा हँ सब चीज अब एआइसे अथी कैरे दै छै।
तऽ
हमहुँ लिखिए देबै ओनाही आर कि हें‌हें अच्छे छै। पुजबा आर ध्याने नै दै छै पढै पे तऽ जबकि एकरा अभी देखै जे बरहमा पास केलकै सबके चालीस हजार रुपा आर मिललै हन।
तब बता
आ दिन भरि ई मोबाइले चलबै छै, नै पढैछि ओते आ कुछ नै पप्पो कहलखिन इंस्टाग्राम डिलीट करि दै ल नै करै छै।
तू कि करभी बोलबे न करभी आर की
हम्मे अपन तरफ से तऽ बोलै दै छियै आब जेकर हमरा बोल हमरा कहै के पावर दै हमरा हमे तऽ एकर फोन छिनलियै एके बारमे
हऽ
लेकिन मम्मी हमरे बोले लगै छै।
अब जेहै तनी मनी छै कित ताब आर लेलकै हन पढतैल त नै अभियो उहे देखते रहे छै।
कोन किताब लेलकै?
ए इ भाभी से लैलकै हन टारगेट वाला आर्ट्स के।
अच्छा गेस पेपर बला।
हा
ओ
त वही ओकरा पढैके चाही तऽ पढतै हल कहै छै दिन भर मे एके घंटा पढबै छ पाँचे छ महीना बचले हन अभी ए्ग्जाम होतै पर कुछ नै हो पेतै।
अरे कम से कम अंग्रेजी कही ने पड़तेै अंग्रेजी पढ़तै। ये त अंग्रेजीए हो जाइ छथि।
अंग्रेजी त एकरा कुछ एबे नै करै छै, अंग्रेजीमे इ अपन नाम लिख सकै छै, ओकरासँ बेसी कुछ नै, तू ही जानै छीही।
छै त की। फिर पता नै।
अंग्रेजीेये मे नम्बर कम आबै छै आर्टबलामे। बाद बाकी सब किछो कुछ देख क एकेबेर निकालि
बस नाम निचे मे काटि सकै छै। एकरा सही मे एकरा त ओ करतै ने कि अंग्रेजी मे दू से तीन लाइन लिख दै अपना बारे मे त नै लिख सकै छै पूरा।
ह
ए एतै त नै।
त आर सब ठीक छै।
हँ आर सब ठीक छै, हमहु जाइ छियौ खाय ले।
ठीक ठीक ठीक, ठीक रखै छी।
हां ठीक छै रखै छी।